करै छी दीदी
बौआ
ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हमहूँ ठीक छी आब तबियत केहन यै
एखन तऽ ओहिना छी बढ़िआँ जेना नहि भेलहुँ हेँ ठीक
अच्छा टाका तऽ कटि गेल हैत न
हँ टाका कइट गेल
अच्छा पथरीके ऑपरेशन भेल छलए
हँ पीतक थैलीमे भऽ गेल छलैए पथरी ने
पीतेके थैलीमे छलए नै तऽ पीत केऽ थैली तऽ एना तऽ उपचार छै नहि छै ओतय काइटिए कऽ हटबै छै देहसँ
हँ ओ काइटि कऽ हटा देलकै बड्ड बौआ पथ परहेजमे रहै छी एखन
अच्छा तऽ एखन टाका लेकिन क इट गेल नै
हँ, टाका क इट गेल
भऽ गेल हैत आठ दिन
हँ, ऑपरेशनके भऽ गेल लगभग लगभग पन्द्रह दिन भऽ गेल।
अच्छा ओपरे शनके पन्द्रह दिन भऽ गेल।
हँ
चलू तहन तऽ बढ़िए य आब धीरे धीरे जेहन खान पीन हैत तेहन जल्दी ठीक के हैप
ह बौआ खेनाइए तऽ नहि नीक लगैए
नहि कनि भोजन पर ध्यान देबै। नहिओ एखन खुएत नहि एखन दवाइसभ जे खेलियै ने ताहिसँ जी खराब भऽ गेल होैत
हँ, बौआ सएह छियै। हँ अहाँ ठीक छी नहि
हँ दीदी, हम ठीक छी, बढ़िआँ छी। तऽ की सब खेने छलहुँ हेँ
खानामे खेने छलौ है उएह छलय सादे खाना छलय भात दाइल सब्जी छलए, आलूके परोड़के तरकारी।
ठीके छलए तहन की तहन तऽ बड़ सुन्दर लेकिन कनियो कनियो कऽ कऽ खयाल करब जाहिसँ पैं पेट तखन एको कोर अहाँ एखन खेबै ज्यादा तऽ पेट ओहिपर सं घिचेबे कऽ रऽ तऽ लेकिन इएह यै जतबेया अइ ततबे तैयो दू बेरके खेयाल करब दू बेर कऽ तीन बेर कऽ आ नारियल पानि सब पीबै छी। कि नैय नीक करै छी।
नारियल पानि जूस
हां
सेसभ पिबैय खाय छी।
एतऽ एखनका समयमे एखन ऑपरेशन भेलैय न तऽ एखन किछ जे विशेष ध्यान दे ब पड़त अहाँके अपना पर
हां ओही दुआरे तऽ मैझली बेटीकेँ मंगा लेलियै
अच्छा मैझली बेटी एयल छथि।
हां एयल अछि
तहन तऽ बड नीक बड नीक काज केलहुँ ई बात मँगा लेलौ हां
ओकरो छोट बच्चा छै। न छोट बच्चा लऽ कऽ उहो परेशान रहै छै।
हां हुनको तऽ छोट बच्चा छनि। अच्छा तऽ छोट बच्चा लऽ क छथिन कोनो नहि सभटा उएहमे फेर देखो के छै। न दीदी
छै हे
हां ओहोमे सभटा देखव के छैय आ आर सभ अपने झाा जी ठीक छऽथ।
हां, ठीक छथिन हुनका तऽ अपनो छलैन हेँ तबियत खराब भऽ गेल हमरासँ पहिले
अच्छा झाँझियो के छलैन मोन खराब भऽ गेल
हां हुनको खैस पड़लखिन च कत तक्कर आबि गेल रहनि
अच्छा तऽ खैसि पड़लखिन तऽ ज्यादा किछु भऽ गेलैन मोन खराब
हां, ज्यादा भऽ गेलैन उल्टी तुलटी भऽ गेलैन माथा मे चोट लगलासँ हँ
अच्छा ओ खसलखिन तहि सँ हुनका उल्टी भऽ गेलैन
हां तहि सँ भऽ गेलैन
तहन तऽ बुझियौ जाँच तऽ बहुत बड़का एल
हां ओहिसँ पहिले हुनका भेलैन एहिके बादमे फेर अपना पितक थैली लऽ कऽ भऽ गेल गेल
हाँ चलू कोनो नैय ओ भगवती हमेशा साथ रहथिन भगवती काली तऽ अपने सभटा नीक भऽ जेत
हँ हँ आ आब ठीक छथिन उएह मैया उबारै छथिन
अच्छा नहि सभटा सहिए रहतै बढ़िए रहतै आ तखन आर की करै छलहुँ हेँ एखन बै
एखन तऽ भरि दिन बैसले रहै छी बैसल बैस सल बुझियौ जे लगैत रहैए मोन अकछाइत रहैया
अच्छा नहि हमहुँ बैसल छलहुँ हें तऽ कहलहुँ कनी हम अपना बड़की दीदी सँ बात बात कऽली तै दुआरे हम लगा लेलौ तऽ कोनो अथी नै न भेल अहाँके
नै नीक केलौं कऽ लै छी तऽ कनी हमरो होय या जे टाइम बीत जाइया समय कहुना कऽ कटि जा इया
ह नहि एहनमे कनि ध्यान अपन राखब बुझलियै कोनो चीज जल्दी नहि खुयात तऽ ओहो जबरदस्ती खेय के कोशिश करब
सएह करैत छै भरि दिन ओ ग्लुकोज पाइन सेसभ पीबैत रहै छी कनिकँ खाइत रहैत छी कनिओ बेसी खुआ जाइए तऽ पेटे तानि दैए
नै नै से हम बुझैत छी, से दीदी होइत हैत किये तऽ यैह प पीत के अथी पथरी तऽ हमरो भेल रहै ने पीतके थैलीमे ई हमहुँ भोगने छी दीदी हँं ई चीज हम भोगने छी, हमर तऽ बेटी पाँचे चारि पाँचे चारि महीना के रहै, चाइरे पाँच महीना के तहने हमरा ई भऽ गेल रहै दीदी
तहन बौआ बड्ड दिक्कत भेल हैत
कत लेकिन ओ छोटकी भौजी हमर रहथिन दस एगारह दिन हमरा सबटा कऽ देली दस एगारह दिन हँ ओहिके बाद जहन ओ बारहम दिनसँ हम अपने करऽ धरऽ जाय कनिको सोझ भऽ कऽ कोनो काज करी जेना लागय ई ऑपरेशन घिचा जाइया तऽ एक बैगे ठेहुन मोड़ि कऽ कनी काल बैस जाय आ फेर धीरे धीरे हँ धीरे धीरे धीरे फेर दीदी कऽ धीरे धीरे भगवान अपन फेर कोनो ने ने कोनो ने हमरा ते दीदी बड्ड परेशानी भेल ये हमरा तऽ ऑखि पर जेना लैगते एनिटाइम किछु बैसले यै
बुझियौ आब ठीक छी ने
दिदी अहाँ सब के आशीर्वाद सँ भगवान सबके आशीर्वाद सँ आब बड्ड
हाँ तैंनै कनी ध्यान देबै तहन अपनो पर ध्यान देबै
हँ तऽ आब इएह बुझैत छियै जहन भगवती हमरा ओहिसँ उबरास केलथि हें तऽ अहूँके जरूरे करताह
छैहे कहियौ मैया के कहियौन
हँ जरूरे करता आ आर तब सभगोटा ठीक छी
हँ अहाँके बौआ सब ठीक अछि
हॉ सब ठीक यै सब बढ़ियां यै आर अहाँके सासु माँ सब ठीक छथिन
हँ सासुमाँ सभ ठीक छथिन ससुरके रहैत छनि बेसीकाल तबियते
हँ हँ दीदी पता लागल जे अहाँके ससुरजी के पैर ज्यादा फूलि फालि जाइ छनि तऽ ओ फूल लाहा कम छैन आब
नहि बौआ एखन ओहिना छै। दवाइ खाइत छथिन तऽ कनि कम रहैत छनि। नहि तऽ ओहिना रह कहै छिनि
ई रिपोर्टमे दीदी अबै की छियै जने डॉक्टरसँऽ देखबै छथिन तऽ
रिपोर्टमे कहैत छियनि सभटा ठीके छै।
रिपोर्टमे किछु खास नहि अबैत छ ने
नऽ नहि खास नहि अबैत छनि
ह म नहि दीदी एकबेर हम देखने रहियनि अपनो आँखिसँ तऽ हुनकर गाछ वृक्ष जेना हम देखलियनि पएर
हँ, जे आदमी बौआ कोदारि तमैत छलखिन हेँ सभटा करैत छलखिन हेँ से आदमी इभरििना दिनी बैसल रहै छथिन तऽ की हेतै ओहूसँ भऽ जाइत हेतनि
हँ, ओहोसभ भऽ सकैए नै तऽ ओ जाये नहि नहि बिलकुल छोड़ि देने छथिन
साफे छोड़ि देने छथिन।
ह तऽ ओहि दुआरे तऽ तहन तऽ दीदी और परेशानीे हैत अहा सबके अगर जजञा ओ चलेनाइ छोड़ि देथिन तऽ हुनकर काम पूरा नसेब लोक भऽ जेतैन तहन तऽ ओ बेड पलंग धऽ लेता ओ
ह तहि दुआरे सभ कहैत रहै छनि। कनिक अंगना घर कऽ लिअ अंगना घर कऽ लिअ तऽ बड़ तऽ खरिहानमे बैस जाइत छथिन कुर्सी लगा कऽ
किय तऽ दीदी अगर जे ज्ञान हुनकर एहन पएर फूलयवला छइन आ जे ज्ञान ओ नै चलथिन फिरथिन तऽ हुनकर पूरा खून जैम जेतैन पैइर मे ओ पलंग धऽ लेथिन
हँ, केओ कहितो छैन। तऽ बड्ड तमसा लगैत छथिन बड्ड खिसिया लगलथि बाजऽ लगलैथि
अच्छा तहन तऽ ठीके छनि। तहन तऽ ठीके छनि। तहन तऽ जहन अपना उ बुझाइत छनि जे ठीके छै। तहन तऽ कोनो बाते नै एं
छै हे की
आर सासू माँ ला कहू की समाचार हुनकर
बौआ ओ अपने बड्ड ठीक छथिन बढ़िआँ छथिन।
अपने ठीक छथि
हँ, अपना नहि कोनो छनि। बड़ जे बुझियौ जे खेलहा पिलहा देह छैन।
हँ
अपन बड्ड सुन्दर छथिन।
अच्छा धर्म पुण्यमें तऽ हुनको बड्ड ध्यान रहै छनि।
बड्ड बाबाधाम हुनका एखनहु केओ विदा भऽ जायउ तऽ विदा भऽ जेथिन
हँ, तऽ बाबा शक्ति देने छथिन तै ने दीदी नहि तऽ आब केहन केहन जवानसभ तऽ ओहिमें सकैया नै चलय में
नै, हुनका तऽ कखनो केओ कहन जे कतहु एकटा कपलेशरे चाहे कतौ डोकहररे से ओ कतहु विदा भऽ जाइत छथिन एखनो
चलू से तऽ बड्ड नीक छनि। तहन तऽ भगवान बाबा सामर्थ्य एते देने छथिन। ओ सम अथी चलो बुलऽ के त भगवान सब के देथुन
छै हे बुझल ऐ हँ, सएह छनि जे अपना करै छथिन धरै छथिन। सब तऽ अपन आब अलग अलग भऽ गेलखिन
तऽ सावनेमें सभ जाइत हेथिन दीदी अहाँ सबके बाबाधाम
हँ सभ सावनमें जाइ छथिन ई जे चाह नई साावनोमें जाइ जाय छथिन ई जे सोमवारी सब शुरू होइया सावनके तई में सब जाय जाइ छथिन।
तऽ अहाँके सासुर के सब जाइ छथिन। ओम्हर नई बाबा देने छथिन सामर्थ्य ते बाबा के के नाम लऽ के जाय जाइ छै। नहि तऽ बाबााजाबे सामर्थ्य नई दे ते तात बाबा केना बजेथिन ओएहे आदमी के बजेथिन बाबा जेकरा सामर्थी छै। चलक के
बौआ कातिकोमें जाय जाइ छथिन,
वाह
बुझलहक कातिकोमें जाय जाइ छथिन,
आ तहन तऽ बाबा के सब टा आशीर्वाद
हँ, बड्ड ओहि सभमें बड्ड मोन लगैत छनि। हुनकासभके आब हुनके पुतहु हमसभ छी। बौआ तऽ नहि सकै छी
पहिना देखियौ से सीख से सीखू अहाँसब अपना सासूमाँ स
तैँ ने कहैत रहै छथिन, हमरा आगू में अहीँसब बूढ़ भऽ गेलहुँ।
हँ, से सीखू देखियौन हुनका सभसँ देख कऽ किछु सीखू
की करियै जे हुनका सब में हमसभ सीख सकय वला छी।
नई कहाबती छै, ने जे कहथिन विधाता जेना रखथिन विधाता
त ने त सेह छनि तहन तऽ अपन अपन सोच होइ छै, अपन अपन
हँ, कोनो नई जे भगवान जे विधि स रखथिन
हँ, जाय विधि मैया रखथिन
सब कहियो बहिन
और सभ बौआ ठीक छ और सभ बढ़िआँ छ
अलग भऽ गेलखिन गाँवमे
हँ सभ अलग भ गेलखिन
अच्छा अहाँके ओहो मझलियो दि बड़कियो दियादनी
हँ, बड़कियो दियादनी भऽ गेल हुनको बेटीके पितक थैलीमे पथरी छनि।
हे भगवान फेर हुनका तऽ बच्चो भेल छलनि, हैं न एहिसभ बीचमे
हँ, दू महिना पुड़ि कऽ तेसर महिना बच्चाके चालू छै
हे, भगवान ई की कऽ रहल छथिन।
हू बड परेशानी बड परेशानी तहुंमे बच्चो भेल छलनि हैं। तऽ की आ तहूमे एखन तीन महीना आ पेट खोललो नहि भेल आ पेट खोलि कऽ बच्चा भेलनि हैं ने
अच्छा पेट खोलि कऽ भेल छनि, तहन एखन तऽ दोसर ऑपरेशन नहि हे
नहि छौ महीनाके बादे हेतनि
अच्छा छौ महीनाके बाद तहन हेतैन ने
हँ ओहि लऽ कऽ बड़ दिक्कत रहैत छैन
हँ, दिक्कत तऽ छैन हे तऽ ई जेठकी दियादिनीके बौआ भेलखिन ओ
हँ, हँ, बड़की दियादनीके भेलनि बेटियो
अच्छा तऽ ओ छोटकी बेटी छल छलखिन हँ,
हँ दू हँ दूटा बेटी छनि तऽ एक ताहिसँ छोट बड़कीसँ छोट छनि।
अच्छा तऽ कएटा बाल बच्चा छनि, हुनका
हुनका छनि चारिटा धियापुता दुटा बेटा आ दूटा बेटी
बड सुन्दर भगवान बड सुन्दर देलखिन
हँ, तऽ हुनको छनि सएह आ एकटा भेलनि है एक हमरा स छोट दियादनी के भेलनि हें बेटी के बिहार पुलिस मे भेलनि हैं
अच्छा बिहार पुलिस मे भऽ गेलनि देखियौ देखियौ बड सुन्दर भऽ गेलै
तऽ अपन छनि आब ट्रेनिंगमे जेतनि
हँ भगवाने नीक करथुन सबके बाल बच्चा